ह हेलो की करै छै
ह्म कुछो ने लाइट कटि गेल बा गर्मी मे की करब
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कली हमरोपर नहि लाइटवा कटि गेल छै लेकिन अहाँसँ कहते कहते लाइनो आग ल
हमरा कने तऽ अभी ल काट ले हे लाइट की कहू अहाँ से ह अहेंके ठीक छै आब तऽ अहाँ हवा खायब पंखा के
ई तऽ बात अहाँ बिल सही कहली बाप रे लेकनका कहू यहा पे त इतना ने ठंडा पड़े छै इतना ने ठंडा अभी तऽ हम बर्फीली जगह पे बाड़ी बिछौना पेरा जाइमे पड़ल बारी आ